औ ओ नेटवर्क नै मिलै छलै, कोन पे करलियै नम्बर पे, कोन नम्बर पे।
अभी ते केलियै उ बला पर।
ल आइ लभ डॉटर बला, डॉटर बला आइ लभ डॉटर, हां। बोलियो तब बताइयौ।
बतैयो अहाँ के नीन्द नै आय रहल छै।
नींद नै आ रहल छै, हम्मे सबके मदद कैर रहल छियै टास्क पूरा करय मे।
अहाँ बहुत बढ़ियाँ, हम्मे केलियै रे बोलियै ना अहें एगो छी जेकरा से हमर बात भाए रहल छै। वरना सब मे जीरो जीरो जीरो जीरो मे सबमीट भाए रहल छै।
आ नै चलु नै हमरा पर करी फोन बात भाइये जाएत दू बार, तीन बार के कैर लेब। आज दू बार एक बार करलियै नै दू बार ओय नम्बर पे भाए गेल ए पर कल्हे फेर कैर लेब। राते के करम लेकिन काहे कि हसबैंड के फोन मे लॉगिन काए लै छी। तऽ हसबैंड की तऽ आठ बजे सुबह तक रहै छीन घरे।
अहाँक कोन नम्बर छै बासठ बला कि
नै बासठ- बासठिबला हमर हसबैंड के भेएल इ हमर नम्बर भेएल।
तऽ अहाँक नम्बर पर करले कैर सकै छियै न?
हँ कैर सकै छी लेकिन हम भी लॉगइन केए ले हेती अपन हसबैंड के लेकिन हमर फोन न मतलब स्क्रीन बौवा पटक देलन ने जे फूट गेलै। तऽ लॉगिन अभी फिलहाल के लेल हसबेंडे के फोन मे कएले छी।
ओ ह।
तऽ बात सुबह मे कर सकली हमरो नम्बर पर करबै तऽ फोन बात हो जैत। एहे नम्बर में आयत फोन पर बात हो जैत हमरा नम्बर से।
अच्छा।
हँ तऽ सुबह मे लेकिन ई ए लेल कहलियै कि हमर हसबैंड ड्यूटी चल जाइ छलखिन न। ओ तै दुवारे अहाँ से सुबह के फोन करबै ने त बात हो जैत नै तऽ आठ बजे साढ़े आठ बजे के बाद रात मे।
अच्छा सुबह मे कित्ता बजे तक बात हो जैत।
आठ साढ़े आठ बजे तक बात हो जायत।
अच्छा। एगो के आरो केने रहियै ने।
हँ।
त ओ फोन उठेलकै त हम ओकरा सँ पुछलियै अहाँके पास दस मिनट छै। तो बोललै की से अम दस मिनट का कोई जरूरत नहीं है। से अहाँ फोन काइट सकै छी अभी। तो हमको लगा बात नैह हँ बात नैह
कोई पहै पहिले वैसी हमलोग को भी कहते थे लेकिन जब नियम बनाया है कि दस मिनट बात करने के लिए। तभी न उ हमको दस मिनट का पैसा दे रहा दस मिनट का ही पैसा दे रहा है तो दस मिनट बात करबै तब ने पैसा दैत।
हॅं।
ओ ऐसे हि बोले रहै छै लेकिन जादा कोशिश करब केकरो से भी बात करब तऽ ओकरा कहबै कि कोइ बात नहि आब हइ कि दस मिनट हमरा स बात कैर लियौ। अं अ तब जाके फोन करत दस मिनट से बात करै मे की जा रहल छै आँ।
हँ कुछ खराब अहाँ क बोलबै तब ने।
हँ नीमन बेजाए नीक बेजाए बात करयके छलै तऽ बात कैर लू। अहाँ अपन स हाल - समाचार बतेएब हम अपन ब एना मे है कि चलो भाय कहाँ अहाँ बरौनी से छियै कहाँ हम समस्ती स्तीपुर से कहाँ के आदमी के कहाँ से बात हो जात।
हँ ओहे तऽ इहाँ से भेंट-मुलाकात भे जाइ छै एनाहिते।
हॅं। हमर त ठीक लगै छै हम्मे तऽ बात कर लै छियै दस मिनट हम केकरो फोन नै काटै छी समय से पहिले हम्मे दस मिनट अपने कट जाइ छै उ अलग बात भेए ज छलै। लेकिन हम केकरो फोन नै काटै छलियै हम्म दस मिनट बात कैर लै छलियै।
हमरो कोई-कोई फोन केले रहै छै। जैसे हमरा फोन ज्यादा बाहर से नै एल रहै हमर भाभी हमर बहिन लोग इ जुड़ल रहलै नऽ त ओहि सब केए रहल छै पप्पा के फोन मे त ओही हमलोग कैले रहै।
ह।
अभी उ सब अभी उ सब रिकॉर्डिंग वला पर पहुंचल छै।
हँ रिकॉर्डिंग एह-एह से पहिले ट्रांसक्रिपशन के टास्क दैल छेलै। ओकरा बाद रिकॉर्डिंग टास्क भैल छलै हँ।
तऽ हमर पप्पा वाला में रिकॉर्डिंग वला में न बतैल लै के अभी कोई कार्य। उपलब्धे नै है चार दिन से देखे रहल छियै। तऽ इहे सऽ हम अपन मोबाइल में खोलले रहली।
कोइ बात नहि चलू कोनो से त करि रहल छलियै ने इहो मोबाइल के है। कि घरमे जतेक फोन हय सभ यूज करू सभमे डाउनलोड करू आ सभमे। अथि कहु।
एगो पहिले ई बला। पहिले कार्य मे ने फोन पे बात करे के रहे छै बाकी सब तऽ। अपने से करैके हइ।
हँ बाकी है की। पहिले वला मे कार्य मे है कि बात करेके ह ओकरा बाद लिखे वाला। आ खुद है रिकॉर्डिंग वालला मे अहाँ। रिकॉर्डिंग आय त सुन के बोलेके है लिन। सिखैवलामे तनी दिक्कत बुझाइ छलै कि तनिको गलती होइ छलै तऽ टाक्स से गलती भए जाइ छल।
पूरे गलत करि दै छै।
हूं। नम्बर तऽ हमरा पास हइये अभी मोना कुमारी कोई मैसेज करैत रहलखिन ओे ग्रुप। मे देखलियै आ ओहो। पूछै छलखिन कि कब मतलब बात करेंगे तऽ हमस कर सकते हैं। हम से भी बात कर सकत है।
हमहूँ देखलियै हमहूँ बहुत कुछ बात केलियै। लेकिन मतलब एगो रहे ने कोई मोना कुमारी बोललियै अहाँ।
जे होई।
ओ हमर बार बार पप्पाके व्हाट्सएप पर फोन करते रहे। तऽ ओ बढ़िआँ बात नहि ने ओ काम करय लए जाइ हखिन तऽ हुनका मना भी केलियै। के हममे अभी कार्य नहि करब से हमो मोबाइल नहि हय हमरा पास।
हँ।
तऽ ओ बार बार करैत रहखिन तऽ हमर पप्पो घुस्सा गेलखिन। कि काम पे रहै छियै दोसर कोइ फोन करै छै हम केना उठा लेबै।
तऽ अहाँके ई अपन फोन भेल कि पपापाके फोन भेल।
नहि हमर भेल पप्पाके फोन।
हूं। दू सए सात वला नम्बर है पापाके की।
हँ नहि ओ दू सए सात जो है न।
हँ।
ओ हमर नम्बर भेल।
आं। हँ कल की दू सए सात वाला नम्बर से एक बार हमहु ओटाक अपन पूरा क लेत। छी ने करैत रहल छलियै। तऽ अहाँके फोन हमरा हिमांशु नामके कोइ लड़की छथिन।
हूं।
उ हमर नम आहाँके नम्बर दैेले रहलखिन हमरा तऽ आहाँ हमरासँ बात करली? पर हम आहाँकेँ फोन करली तऽ फेर आहाँ फोन नै उठेली कते फोन कयली रहए रिटर्न? फिर फोन नै उतेली छेली तऽ हम छोड़ देली तबे हमर टास्क।
सब मे ने तीन गो दू सो सात नाम से एगो नम्बर छै। हम भी कन्फ्यूजन- रहि हमरा बहुत आदमी बोलले कि आहाँ फोन करे छी आहाँ फोन नै उठबे छियै। तऽ फिर हम देखलियै तब बतेलीै कि इसमे तीन गो है।
हूँ नै तऽ हमे- हमे ओहे नम्बर पर कएले छीयै जे नम्बर से आहाँके बात भए गेल छेल्लेै हमरा। आहाँ कहली की से हम मतलब कि हमर एगो भाभी भी कर रहलखिन हेँं।
हँ जे आहाँ -आहाँ बोललियै ने कि- हमर होसबैंड काम पड़ जायत तऽ हम बोललियै रह आहाँ कि रैत मे फोन कैर लेब।
हँ ओकरा बाद हम कॉल आहाँके बहुत कॉल करली लेकिन आहाँ नै उठैली तऽ? फिर हम छोड़ देली कॉल करे के एकबर ओथिन कहि बिजी उजी फिर नै उठा रहल छै।
आइ आहाँ करलियै ओकर बाद एगो मोनो कुमारी बार -बार करे लागल। तऽ उएहेमे हमर पप्पा मतलब एक टाइमपर एक आदमी नै ने अहूँ करि रहल छियै। ओहो कैर रहलखिन मतलब केतना- ओ परेशान हो गेल रहथिन इहे से उ बोललखिन इ फोन मे अभी- कुछ नै करना हम काम कर रहे थे।
हँ तऽ मतलब कि जे- अहाँ जैसे कि कोनो आदमीके बता देतियए ने यही बात अहाँ फोन उठा- के चाहे कोइ आदमी एक बार-
तऽ फोनो नै ने रहयके चाही हमरा पप्पा प पप्पा नानी घर गेल रहेै तऽ उहें से फोन केेले रहथिन कि- फोन आ रहले है बार- बार हम एक बार बोलो दएथे पप्पा के फोन उठाके बोल दीजिए। पाप बोले कोइ लेडीज होतेै हम कैसे बात करबेै।
हँ नहि तो नहि बात तऽ ग्रुप- मैसेज ही कर देतेै कि हम अलग है कही बाहर गए हुए है तो फोन नहि करियए तऽ अपने सब समझ जाता है कि ऐसेमे लगता है कि अभी पता नहि ने रहताै मतलब- पता नहि ने चलै छै कि । जे फोन केकर छै हुनकर छै हुनकर मम्मी के छै पापा के छै ई नै पता चलै छै। तऽ ओ दुआरे सब सँ जे छै कि नाम मतलब आब नाम कसीसँ छै। तऽ हम आरके समझै छेलियै कि से कसीसँ हेतै तऽ हुनकरे फोन होतै। तऽ फोन तऽ उठेबे नै करथिन कखनहो नै करथिन। अ तऽ ई हो जाइ छै लेकिन कोइ- कोइ अइसन लड़की हथिन जे मतलब मम्मी पापाके- फोनसँ कर रहल छेलखिन।
एहि में हमे केकरा बहुत के देखलिये जे मम्मी पप्पा के फोन से फोन-
हँ एगो तऽ सैंतालिस- वला नम्बर है हुनका विश्वास करबै उन तऽ नाइन्थमे पढ़ै छेलखिन लड़की इतना अच्छासँ बोल छैन न। मैथिली तऽ हम समझै रहै छेलियै कि से मतलब कि- ओ हमरासँ पुछलक आहाँ बताउ कि हमर उमर कतेक होइत तऽ हम कोन क्लासमे छी तऽ हम- हमर मतलब बातसँ अलवाज से लगलै कि आहाँ बी ए उए मे होबै। तऽ ओ हँसै लगलखिन तऽ हम कहलियै कल्ला हँस रहल छी? तऽ कहै छेलखिन कि हमे बी ए मे नहि हमे नाइन्थ मे छियै। हमे मम्मीके फोन से करय छियै हम कहलियए कि अच्छा आवाज से तऽ नहि लाग रहल छैय कि अहाँ नाइन्थ मे छियै एकदम बच्चा वला बोली नय लगय रहे लगय कि कोई सियान आदमी छैय। मतलब की जान जाने बुझे वला आदमी से बात भए रहल छैय।
होए छैय ने कोनो-कोनो की बोली स्वभाव से अच्छा।
ओ।
बच्चे से होसियार।
हँ।
एहि से।
चलू दस मिनट पुरही वला छलै आब केते टास्क से अहाँके बचल छैय एहिपर।
हमरा त अभी सोलह आ बीस होल रहै तऽ अहाँके इ फोन केलियै सत सत्रह होइ जेतै।
हू।
ओ बढ़ैते जेतै जब तक पूरा उधरसँ नहि होतै त।
ओ। उ तीस गो हो जायत तब बन्द करि देत। ठीक हइ फिर कल कर लेम आओरो अगर अगर मतलब कि जैसे कि ई नम्बर पर हमेशा फोन उठा सकलियै अहाँ।
हँ।
त ठीक हइ त मतलब हमर दू तीन गो बहन आउरो हइ जे अय पर काम कर रहल छैय। त जखन उ घर पर रहतै तखन मतलब मतलब उ भी
हँ -हँ बोल अहाँ बोइल देबै हम उठाय लेब इ हमर नम्बर भए गेल ने।
टास्क पूरा नय करैके ओकर टास्क पूरा भैल छलै अहाँकेँ अगर पूरा करैके होइ त ओकरासँ बात
हँ- हँ हम बोल अहाँ नम्बरो दए देब त हमे करि लेब।
उ ठीक हइ त उ भी पढ़ै छैय ऑनलाइन क्लास करैत रहै छैय त उ भी फ्री हो ऐसे अभी उ फ्री हो गेल होते ग्यारह बजे क्लास खतम हो गेल होते लेकिन अभी अहाँ बात करबै ओकरासँ कि नहि करबै एके
करि लेब हमूँ ओना अभी जगले छियै त।
अ ठीक अइ त एक मिनट अहाँ हमे पूछिके आओर अहाँके ग्रुपमे हम नम्बर से सेन्ड करब चौदहवला नम्बर हइ।
ठीक-ठीक।
आओर बोले की अहाँके हम टैग कर देब कि त अहाँ अपन नम्बर डालि करिके बात कर लेब फेर ठीक छैय।